हेलो
हेलो हेलो
हेलो
नमस्कार नमस्कार
नमस्कार मित्र
की हाल अछि
सब बढ़िया अछि ठीक छी तो गप शुरू करी
हँ जरूर
तऽ काल्हि साँझ हम बाजार से घुरैत रही रास्ता में एकटा दृश्य देखले जे बहुत देर धरी मन मे घूमैत चलि रहल किछु लोको शराबक नशा मे जोर जोर से हल्ला गुल्ला करै छै दोसर किछु लोक सिक्रेट पिबै छल ओहि ठाम परिवारक लोक सेहो जा आबि रहल छल छोट छोट बच्चा सभ सेहो छै ईसभ देखिक के हमरा बहुत खराब लागल हम सोचय लगलहुँ जे आखिर एहन नशा देहीन पदार्थ लोको के अति प्रभावित अ की की की तस
ई प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण अछि हमरा एहन दृश्य अनेक बार देखै लेल भेटैत अछि पहिल एहन घटना केहनो कम्भारस सुनमे आबैत छल मुदा शहर हो वा गाँव अनेक ठाम नसब प्रभाव देखने पड़ैत अछि समस्या ह आछी जे ई केवल एक व्यक्तिगत जीवनक प्रभावित नहि करे बिल्कुल बल्कि पूरा परिवार आर समाज पर असर पड़ छोड़त अछि
बिल्कुल बिल्कुल हमरा तऽ सभसँ बेसी आश्चर्य एहि बातपर होइत अछि जे लगभग सभ लोग जानैत छथिन जे सराब सिगरेट आ दोसर नसा स्वस्थ्य लेल हानिकारक अछि सरकार चेतावनी दैत अछि डॉकटर समझाबे छथि स्कुलोमे शिक्षक बताबैत छथि समाचारमे सेहो लगातार चर्चा होइत रहैत अछि तैयो लोग एहि दिशामे किए पढ़ैत छथिन
हमरा बुझाइत अछि जे एकर एकटा कारण नहि अछि किछु लोग जी क सब शुरुआत करे छती किछु मित्र दम्ब ऐं दम्बै किहू तनावक कारण तऽ किछु लोक खाली देखने देखने मे शुरुआत भले छोट होउ मुद्दा के तो बेर आ आहि छेठ कर्म धीरे धीरे आदत बनी जाइत अछि।
बिलकुल बिलकुल ई जे बस एक बेर वला सोच शायद सबसे खतरनाक होइत अछि। कतेको युवा सोचैत छथि जे एकटा सिगरेट पी लेल से की होइ या एक दिन शराब पी लेने से कोनो फर्क नय पड़त मुदा जख जखन ई बात बार बार दोहरायल जाय तखन ओ आदते मे बदलय लागैत अछि।
सही कहलु आ आदत जखम लागने बदलि जायत अछि। तखन ओकर सब बाहर निकले गय आ बहुत कठिन भई। सकैत अछि यही कारण शुरुआती सब सावधान रहि बेसी बुत मानी आछि।
बिल्कुल बिल्कुल। हमरा स्कुलक समय याद अछि प्रत्येक वर्ष नशा मुक्ति पर भाषण पड़ै प्रतियोगिता होइत छै। तखन हमसभ केवल परीक्षा लेल याद करैत रही जे सिगरेट नुकसान करैत अछि। शराब नुकसान करैत अछि मुदा आइ ज जखन वास्तविक जीवनेमे लोकसभक सङ्घर्ष देखैत छी तखन बुझायत अछि की जे केवल किताबक विषय नहि बल्कि सामाजिक पैघ चुन समाजक पैघ चुनौती अछि।
बिल्कुल। वास्तविक जीवनमे जखन परिवार प्रभावित होएत अछि तखन यही समस्याक गंभीरता आओर स्पृष्ट बुझाइत पड़ैत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल। हमरा एकटा परिवारक उदाहरण म मोन पड़ैत अछि घरक मुखिया मेहनती छलाह नियमित काज करैत छलाह धीरे धीरे शराबक आदत लागी गेलनी। पहिने सप्ताहमे एक दू दिन फेर लगभग प्रतिदिन किछु वर्षक भीतर घर घरक वातावरण बदलि गेल आर्थिक समस्या बढ़ि गेल बच्चा सभक पढ़ाइ प्रभावित भेल आ परिवारमे खुशी कम होइ लगल।
एहन उदाहरण दुर्भाग्यसँ बहुत ठाम देखे लेल भेटत अछि। नशक असर खाली शरीर पर नाहि पड़त बल्कि व्यवहार संबन्ध आ जिम्मेदारी निभायक क्षमता पर सेहो पड़ि सकैत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल हमरा तऽ लागैत अछि जे जखन व्यक्ति नशामे रहैत छथि तखन ओ कतेको बेर एहन बात कहि दैत छथि ओ एहन काज कय दय छथि जहन बाद हुनका स्वयं पछतावा होबैत अछि।
हँ। कारण नाशक प्रभाव निर्देशन क्षमता पर पड़ि सकैत अछि यही कारण झगड़ा दुर्घटना आ गलत निर्णय सम्भावना बढ़ि जायत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल हमरा एकटा औरो बात पर चिन्ता होइत अछि। आइ काल्हि किछु युवा नशाके आधुनिक जीवनशैलीक हिस्सा मानय लगैत छल। छथि सोशल मीडिया वा फिल्मक प्रभावमे कतेक एको बेर ओ सोचैत छथि जे सामान्य बात अछि। मुदा वास्तविक जीवन आ मनोरंजनक दुनियाँ एक समान नहि होयत अछि।
हँ ई बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु अछि कोनो चीज परर्दे पर दिखाइ देलस। वो सही नहि भई जायत अछि। प्रत्येक व्यक्ति के अपन विवेकसँ निर्णय लेबेक चाही
हँ हमरा लागैत अछि जे युवा सभक सही समय पर सही जानकारी पारिवारिक सहयोग आ नीक मित्रता बढै तऽ बहुत लोक यही गलत बातपर जाइसँ बचि सकैत छै छथि
निश्चय जरूर रखता सकारात्मक तऽ वातावरण वा पर्यावरक सहयोग ई तीनू बहुत महत्वपूर्ण रखैत अछि जतेक जल्दी लोक एहि विशेषक गंभीरता लैत ओकस बेसी लोक के भविष्यवणी बचलो जा सकत
बिल्कुल न हमरा लागैत अछि जे आब एहि विषय के वार गहराई से बुझबाक आवश्यकता अछि। आखिर शराब सिगरेट आ दोसर नशा दे देनिहार पदार्थ शरीरक अलग अलग अङ्ग पर की असर करैत अछि मानसिक स्वास्थ्य पर की प्रभाव पड़ैत अछि। परिवार आर्थिक रूप से कोना प्रभावित होइत अछि समाजमे दुर्घटना अपराधसे एकर की सम्बन्ध अछि यही सब प्रश्न उत्तर जानी बहुत जरुरी अछि।
हँ बिल्कुल अगिला भागमे हम एहि सब विशेष मे विस्तारस गप्प करब एक एक पक्ष के अलग अलग उदाहरणक संघ बुझैके प्रयास करब जहिसे विशेष आओर स्पष्ट होय आओर लोक सभैक सही जानकारी सेहो भेटत
बिल्कुल बिल्कुल तऽ पिछले बेर जे चर्चा कइले नू ओकरा बाद हम एहि विषय पर ओर बात सोचल हमरा बुझाइत अछि जे लोक प्रायः नशाक तत्कालिक प्रभाव देखैत छथि मुदा दीर्घकालीन नुकसान पर कम ध्यान दैत छथि जखन परिणाम सामने आबैत अछि तखन बहुत देर भइ चुकल होइत अछि।
हँ ई बात सही अछि अधिकांश लोक शुरुआते मे नाहि सोचैत छथि। जे ई आदत धीरे धीरे हुनकर स्वास्थ परिवार आ भविष्य। पर एत गंभीर असर छोड़ै सकैत अछी
आज स्वास्थक बात करी तऽ सबसे पहिने सिगरेटक विषय मन मे आबै त अछी लोक क बहुत क कहैत छथि जे हम तऽ दिने मे दू चारि टा सिगरेट पीबैत छथि मुदा हमरो बुझायत अछि जे नुकसान केवल मात्रा पर नै बल्कि लगातार आदत बनल रहबाक कारण सेहो होइत अछि धीरे धीरे शरीर ओहि धुआँ प्रभाव रहैत अछि
बिल्कुल सिगरेट मे एहन रसायन होइत अछि जे समयिक संघ फेफड़ा व शारीरिक दोसर भाग पर खराब असर डालै सकैत अछी बहुत दिन धीरे सेवन करनी हर बुक मे शासक समस्या लगातार खासी आ शारीरिक क्षमता कम भहिने जकर कठिनाई देखल जा सकै अछी
बिल्कुल बिल्कुल हँ हम स्वयन्य देख लेनु बुजी जे किछु लोग पहिने आराम से दुड़ी लेय छला मुदा परसो सिगरेट पीबाक बाद थोड़ा दूर चला पर सेहो सांस फुलै लागैत अछी खेलकूद छोड़ी देत छथिन सीढ़ी चरब कठिन लागैत अछि आ धीरे धीरे शरीर कमजोर होयै लागैत अछि
हूँ यही कारण ने डॉक्टरसँ बार बार धुम्रपान नस बचा बजबक सह देत छाती खाली धूम्रपान कर्नियर व्यक्त नाही बल्कि ओय धूमक सम्पर्क मे रह रहींकर दोसर लोक सहित प्रभावित भए सकैत छथि
ई बात तऽ बहुत मेहत्वपूर्ण छै जाँ घरेमे कोनो व्यक्ति सिगरेट पीबैत छथि तऽ ओहि धुआँ असर बच्चा सब वृद्धा लु पर पारिवारिक दोसर सदस्य पर सेहो पड़ैत मतलब नुकसान केवल एक व्यक्तिक नही रहैत अछी
हँ यही कारणे सार्वजनिक स्थान पर तुम्रपान पर शेषो विभिन्न प्रकार नियम बनवल गेल अछि जहि दोसर लोक अनावश्यक धुआंस बचि सकीत
बिल्कुल बिल्कुल तऽ ठीक छै मित्र ई विषय पर बादमे गप करल जाय
ठीक छै मित्र
नमस्कार